कीसब भऽ रहल छै
किछ नहि होइ छै
खाना पीना भऽ गेलै
हँ खाना पीना भऽ गेलै एखने एलियैए
कीसभ भेलै
भात दाल आलूकें भुजिया पापड़
बड नीक अत्ति उत्तम खेनाय भेल अहाँ के
ह्म हाँ खेनाई तऽ अति उत्तम छैहे भात दालि आलू चोखा जे छै सेहो अति उत्तम छै ओ जे भेट जाय तऽ ओहिसँ नीक ओहिसँ नीक भोजन कोनो नहि
हाँ हाँ ई तऽ छैहे सभसँ नीक भोजन सभसँ नीक भोजन छै उएह अहाँके आवाज नहि आबि रहल अइछ अहाँके आवाज नहि आबि रहल अइछ
कहियौ कहियौ
हाँ सएह कहलहुँ जे दालि भात आ चोखा ई चीज तऽ बहुत नीक
आ गरमे गरमे आ गरमे गरमे ओ खायमे नीक लगैत छै सेहो बात छै ना हाँ सेहो बात छै गरमे गरम भोजन करू
लेकिन गरम गर्मीमे गरम नहि नीक लागै छै
गर्मीमे ठंडेले खाउ आ ठण्डामे आ ठण्डामे गरम खाउ
हाँ ठण्डा मे गरम आ गर्मी मे ठंडा आ गर्मी मे नहि गरम खेबै तऽ धसेबो नहि करत
आठ
गरम लोककेँ खायलो नहि ने होइ छै गर्मीमे गरम नहि ने खायल होइत छैक गर्मीमे सेहो बात छै ने
पान जेते पी सकी
ह पाइन आर ओहिमे पाइन मे नीबू जे रहे तऽ बड़ा सुन्दर हू बड़ा सुन्दर
हाँ से तऽ ओहिसे ताकत अबैत छै
हाँ हाँ
जते अहाँ कल जतेक अहाँ करबय ओतेक जे शरीरमे
दाल मे नीबू जे दऽ देबै गाइर क खेबैय त बाप रे बड़ा सुन्दर।
ओ त आओर अतिउत्तम दालिमे नेबो द क जे खेबैय त ओ त आओर अतिउत्तम।
ओल नीक लगैए ओल?
ओल नै लगैए नीक, किये त हम झगड़ाउ छी त झगड़ाउ हमरा जल्दिए लागि जाइये हमरा दुरे सँ ओल केँ हम गोर लगैय छी।
आदमी सबकेँ ओल नहि खेबाक चाही।
नहि ओल नहि एरकोंच।
कब-कब लगैत रहैय छैय ओल।
कब लगैत अइछ, नै ओल नै एरकोंच।
मिथिलामे त दुइए टा नै एकरो नाम छैय ओलोकेँ नाम छैय मिथिलामे। आरकनचन।
अरिकनचन आ इ ओल लेकिन झगड़ाउ आदमी नै खाइये।
नै-नै हमरासभकेँ त बड़ा सुन्दर लगैए भेटबे नै करैए से बात छैय।
आब नै भेटैत अइछ पहिले त रहैय।
पहिले छलैय लेकिन आब नै भेटैय छैय। आब दिनोदिन सब चीज बिलायल जा रहल छैय।
हँ, सभटा बिलायल जा रहल छैय की करबैय पपीतो रहैय एकदम जत-तत पपीता फड़ल रहैय लेकिन
बाह, पपीता आर पपीता रोपने रहियै पिछला साल, बारह-तेरह टा एह समय रहैय पैघ-पैघ भ क सुखा गेल, पपीड़ा-पपीता फड़ल। एकदम पूरा अहाँके खतम भ गेल।
नीक सँ अहाँ करबै आ ओ खराब भ जायत तहन बड्ड मोनमे दुःख होय छैय।
हँ-हँ। ओ सुखा गेलैय न।
गेल रहौंउ की नै पिपरा, पिपरा घाटके मेलामे नहाय लए गेल रहौंउ की नहि।
नै-हम-नै गेल छलहुँ पिपरा घाट। पिपरा घाट मास करैय वाली सब गेल रहैय।
राजगीर गेल रहौंउ?
राजगीरो नै गेल रहि हम, राजगीर बड़ा नीक मेला लागल छलैय राजगीरमे।
हम त पिपरा घाट के मेला देखलहुँ, गेल नै रहौंउ लेकिन देखलहुँ एकटा भैयारी गेल रहथि।
हँ, ह बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत।
बड्ड भीड़ आ बड्ड पाइन।
पाइन त एखैन आएल छैय धारमे। धारमे एखैन पाइन बढ़िया आएल छैय।
हमरोसबके घरके बगलवला पोखरि ऐ ओहिमे भरि गेल छैय।
अच्छा।
आ माछ, की कहू माछ के त कमी नै छैय मारैएवला नै
अच्छा माछ मारैएवला नै छैय, बनसी पकड़ि लिअ अपने। बनसी ल क जे छैय से बैस जाउ मारैय लए।
हमरा नै ने होइए हमरा त माछ छुबितोमे डर होइए।
अच्छा।
तऽ मारनै तऽ बहुत दूर
नहि होइए
नहि हमरा बड्ड डर होइया
नहि नहि मारल करु माछ से
छुबैयमे जहन डर होइया तऽ मारैमे
हाँ
तऽ बहुत डर होय माछ ओना हमरा नीको नहि लग
माछ माछ भेलै काकोड़ भेलै फेर अहाँके डोका भेलै डोकाके मास खायइ लेलऽ खेने छियै
डोकाके मास हम खेने छी एक बेर मात्र ओ हमर माँके बनबय अबैत छै
हाँ
एक बेर
डोकाके मासु खायब तऽ निरोग रहब ह्म बहुत बहुत शुद्ध होइ छल कछुआ नहि पचै या हमरा
हमरो कछुआ नहि पचैए पूरा देह हाथ फुला दे
मामा गाँव में गेल रही कछुआ खेलहुँ उल्टीे भए गेल
हमरो नहि
कहियौ